ओम जी प्रणाम करै छियै
खूब खुश रहू भक भगवान जुमायल रखे आओर कहू की हाल चाल छै
हमर तऽ सभ नीक छै अहाँके बताउ कैसन छियै आहाँ
आ हमे नीक छियै अच्छा अहाँके हम फोन करले छियै ने ई ई कारण वास्ते कि अहााँके घर मे कोहरा लगल छै कि
हँ कोहरा तऽ लगावल छियै लेकिन अभी नहि होइ छै कद्दूओ लगाबे छी लगल छै
ओ तऽ जेठिया कद्दू कोहरा ने फलल छै
नहि अभी ऊपरे चढ़ रहले छै अभी नहि फूल ऊल अभी नहि देल छै
अच्छा तभी छोटके एगो होइ छै ने
हँ अभी पत्ते देबे छै ऊपरे जाइ छै अभी फूल उल नहि देल छै कोहर
ओ ब्ड नीक तियन बनै छै ह तऽ बड़ नीक तरकारी बनै छै कोहरा के आर अहाँके घरके कोहरा अहाँके घरके कोहरा तऽ बड नीक लगै छै
हँ एक साल भेल रहै ओड्डी कोहरा बड्डी कोहरा कम से कम पचासो गो हँ पचासो गो होल छलै लेकिन कोइ खा खाय वाला नहि तऽ एन्ने ओन्ने सबके बाँट देलियै
हँ तऽ की करब तऽ अहाँ अकेले कतेक कोहरा
हँ कते अकेले हम खाब
तऽ ओ आर के तो बरियो न पड़ा सकैत छै कि आदमी कोहरोरी बरि पापड़ पार उर के धर दे ओ तऽ रक्शा कोहरा के पड़ाइ छै
हँ हँ
कोमला बरी
हँ
अहाँ के पड़ै छथिन पड़ै हियै की
नहि नहि बड़ी हमर यहाँ नहि परै छै
अच्छा ससुरारियो मे ने पराई
नहि नहि सासो नहि पारै छथिन
ओ
आ खाना उना खा लेलहु की
न अभी न खायले छियै अभी तऽ बना उना के बैसे छी आ तनी हुका आहाँ से बात कर लेब वोहि पूछल छल हमरा आर के अहा के घर कोहरा फरल छै कि ना फरल छै तेना मंगवायब हमे कोहरा
कोहरा फरतै तऽ बहिन हम अहाँके पहुँचा देब लेकिन अभी तऽ फ फरले नै छै तो कैसे दिय बताउ
ना ना ओ कोनो बात नहि छै हम तऽ अऐसने पूछै छियै जेना फड़त तो हम ए तो मंगवाइे लेब अहाँके
हँ ह कहू तऽ कीन के भेजवा देबे
ना ना ना ना सखी ओ तो हमे मालिक के बोल देब तो मालिक हमरा आर के कच्चा कोहराा खूब पसन्द छै तो मालिको के नजर पड़े छै ने बजार उजार मे कच्चा कोहरा पे तो कीन के ला दे छथिन ओहो
हँ कोहराक के सब्जी तऽ बडी नीक लगै छै खााय मे भात जोड़े एकदम शान शान के
अहाँ कैसे बनाबै छै बनाबै हियै
हम तऽ बनाबे छियै तनी सरसों के तेल दे देबे छियै आरो ओकरा में पचफोरन दे देबे छियै आ तनी सुन प्याज पहिले दे देबे छियै टमाटर दे देबे छियै तनी मीट मसाला होइ छै ने ओही वला दे दे छीये आर कश्मीरी मिर्च दे देवे छीये हल्दी नमक देवे छीये तनिस भूंज लेवे छीे छिय ओकरा मसाला के हँ फिर बाद मे हम पोहरा के डाले छियै ओकरा मे
तऽ कोहरा में अहाँ टमाटर डालै छी
हम डालि देबै छियै
वाह कददुओ में टमाटर डालै छियै
हँ कद्दूओ में डाले छीयै हम बिना टमाटर के कोनो तरकारी नहि बनाबै छी हमरा बीन टमाटर के तरकारी नीके नहि लगे छै कतो महगा हो जाय टमाटर लेकिन मालिक जाना ह बिना टमाटर के ई सब्जी नहि बनेत ओ ले आबैत
ओ नहि तऽ टहल जाइ छै कि जेना गरम मसाला जै कोनो सब्जी मे डालब तऽ टमाटर नै डालब डा टमाटर से ने गरम मसाला के स्वाद मर जाइ छै
नै तऽ हम गरम मसाला नहि डालैत छियै हम कोहि मीट मसाला डालि देबै छियै
अच्छाा
हम ओते गरम मसाला नहि खाइ छियै
अच्छा अच्छा
खाली मीट मुर्गा जब बनै छै न तऽ ओकरे मे डाल दैय छिय हँ
ओँ
ऐसे कोनो तरकारी में हम नहि डालै छियै
ह आ लह्सुन उसुन नहि डाले छै ई कोहरार मे लहसुन के पेस्ट नहि डाले छियै
नहि नहि हम ओहे कहलियै न ई थोड़ा सा तेल दे देबे छियै पचफोरन दे देबे छियै उ लाल मिर्च के फोरन दे देबै छियै आ उहे टमाटर प्याज डाल कर के तनि भूज लेबे छिय ओकरे में एगो गरम मसाला के पैकेट डाल देबे छियै हल्दी नमक डाल देबे छियै आ फिर बादमे तनी भूज लेबे छियै फिर ओकरा मे कोहरा डाल देबै छियै तब फिर भुंज भाँज के हँ तनि भूंज भाँज लेबे छियै तनी
ह्म ह्म नीक लगै छै न
अ भात जोरे चाहे रोटी जोरे खा लेबे छियै
हँ खूब नीक नीक लगै छै भात उतमे गरम गरम खाउ तऽ बड्ड नीक लगै छै हमरा आर के तऽ नेनुआ जे कहै छै ने तुरै ओ आरके सब्जी प्याज हँ पियाज आ पचफोरन खाली सुखल मिर्चा पचफोरन दके आर र खाली तूराई डालके आ प्याज डाल देब आ निमक हरदी डाल देब तनिका औ आर बाद फिर कुछ कुछ मसाला न देब आ एकदम सुखा के भूंज देब बड नीक लगे छै मी
हँ तोरीओ खाय में बड्डी अच्छा लागे छै गर्मी के दिन में इहे सब अच्छा लगे छै जादा ई फलाना चिलाना इ सब नहि अच्छा लगे छै
आब देखू न गर्मीेये मे ई सब सब्जी ज्यादे होवे छै जेना बोदी बोदी मे भी हल्का मसाला पड़ै छै भिन्डी भिन्डी मे भी हल्का मसाला पड़ै छै जेना अहाँक देखलु नेनुआ झिंगी ई सब मे भी हल्का मसाला पड़ै छै लौआ कितना स्वादिष्ट लगै छै लौ लौका के सब्जी
स्वाद बढ़े छै आजकल सब्जी तो बारहो मास मिलै छै कोबी ओबी देखे छियै बारहो मास मिले छै लेकिन ठंडा के कोबी में स्वाद अबै छै
हँ अभी बला स कोबिया न उ उ दूसरे नियर
हँ हँ नहि अच्छा लगै छै लेकिन ठंडा के कोबी में बड बड्डी स्वाद आवै छै
हँ केतो मसाला डाल देब अहाँ केतो भूंज भांज के बनायब नीक से लेकिन स्वाद नहि लगै छै कोबी बन्ध कोबी हँ
लेकिन उहे ठण्डा मे बनाब बड्डी अच्छा लगै छै
तब
आ टमाटरो के चटनी ऐसे बनाहु न त नहि नीक लगते लेकिन ठंडा मे टमाटर चटनी कितना नीक लगे छै
आ ओ जे देहाती टमाटर चढ़ैत छै न बाजार आर में ललकावला पतारका छिलकावला बड नीक लगै छै तऽ
चटनीओ रोटी खाायमे बड्डी अच्छा लगै छै
दाल भात चटनी बना लो चाहे चटनी रोटी खा लो नीक स्वाद आबे छै ओ आरमे आ सब्जियो मे एको गो डालब ने तऽ खट्टा सब्जी हो जाइ छै
हूँ
आ
आर आबके सब्जी मे दू तीनो गो डालहु न एको गो खटटा ख
न न एक तनिका खट्टा नहि उसठ लगै छै
हँ
अभी आरके कोनो सब्जी उतना नीक न बुझाइ छै
नइ
अभी तऽ कटहल उठल जे अब तऽ कटहलो सब पके वाला हो
हँ हँ कौआ कठहल के कौआ अब निकल जैतै तनी छोटा छोटा रहे छै ने कटहल तब खाय में उहो नीक लगे छै
हँ तनिका बीजा उजा वाला खाय मे नीक लगै छै हमरा आरके खूब पसन्द पड़ै छै कटहल बीजा बाला
अच्छा
अबकी आर तऽ एने ओने रहे से खाही न पाअर्ले छियै हमे नीक से
अच्छा
तनिका जे जोआ जाय छै बिजवा ओ आर के आलू दे के जे बनायब ने खूब नीक लगै छै रोटी संग आलू आर कठहल बीज के सब्जी
ओ तऽ अहाँ आउ न हमर घर हम बनाके खिलाबै छि कटहर के सब्जी
कठहल छै की अहाँके गाछी मे
गाछी मे हँ एक आध गो फरल छै
कच्चा छै कि पकल छै
अभी तऽ पक रहल छै एक आध गो छोटा है उहे तोरके बना के खिलेबै की आर सब ने तो एकदम कोआ हो जाइ छै
अच्छा ठीक छै तऽ हम में मालिक के कहब कि हमरा के जायके छै कटहर के सब्जी खाय सखी घर जेना पहुँचा दे हम ब चादे अब अहाँ हमरा आरके तऽ ओ पहुँचा देथिन ने तऽ हम अहाँ बना के राखब कटहर के सब जी आ गरम गरम तनिका भात बना देब ओकरा हमरा खूब नीक लगै छै कटहर के सब्जी जोरे भात
ठीक छै
तऽ हमे आयब तऽ अहाँके फोन करके पहिले खबर क देब त अहाँ कटहर मालिक से तोड़वा के
हँ हँ हम तोड़वा उड़बा के बना उना के रखब
हँ हँ चलू तब ठीक छै हमे खबर करब अहाँके ठीक छै ने
हँ ठीक छै
चलू ठीक छै